हेलो अवाज कार
नमस्कार की करय छियै
जी किछु नहि करै छी बइके ब
ओ आवाज अबै छै कुछो कुछो
आ तऽ तैकादेर जाइ छै तऽ की करै छै त सह न लेबै छै
हँ तैका तैका सहिये दै छै
तब अहाँके की करै छी
हँ हमहुं किछु न करै छी
हँ खाना हँ बोल ना ब्रस करै छी अपने के खाना पीना खा लेली अपने के खाना पीना भ गेल छै
हँ हम खाना खा लेले छियै दाल भात तरकारी खैले छियै
आ बन्ने खाना रहै छै नीक खाना रहै छै
हँ खाना नीक लागै छै अपने के खाना नीक न लगै छै
जी हमर त खाना नीक अभी न खैले छियै त कैसे बताउ खाना नीक रहै छै कि कैसन रहै छै खाना तब नु बतायम अहांके हमर खाना नीक छै कि कैसन छै आय
हँ खुद बनैले छियै
नहि तऽ हमरा कहिया खाना बनाबै उतना नीक से हम से न नु छे हमर मम्मी बनाबे छै तऽ उहे खैले छी त बड़ा नी तैयो मम्मी बनैले छै तऽ नीके बनल छै की
हँ नीके बनल छै माता जी बनैले छै तऽ नीके बनल छै
जी जी उहे तऽ एहि ल तऽ हम कहै छी अहाँ बताउ न अहाँके खाना पीना कै
हमरो खाना पीना नीके छै
ओ आज हम चलै छी तनि मोतिहारी
ह
खात्वा ला
ह खत्वा नहि खैले छियै अभी
नहि आजुक दिन बोलयले रहै छथिन
आजु के दिन बोलैले छै केतना पैसा लागै छै
अभी पैसा के कहाँ इ पता करले छै बोले छै फ्रीए मे अभी खोल देेले छै
फ्रीएमे खोल दै छै
हँ अभी पैसा ना लेलेे छै अभी तऽ पैसा ना लेले छै तऽ हम अहाँके कैसे बताउ कि कितना रुपैया लागै छै
हं अभी ना बतैले छै
न अभी तक तऽ न लेले छी तब हम न जानै छी
न लेल छै
अभी आगे कितना नीचे पता न अब आगे कितना कितना लियब हमरा तऽना पता छै
ह पाता क लैछै
जी करलेबै जी जी पता तऽ करलै छी न तऽ जाइ छी सोचे छी चले अहाँ के जान पहचान छै कि पोस्ट ऑफिस मे
न हमरा जान पहचान न छै
हमरा आधार कार्ड आयल छै पोस्ट ऑफिस नहि नहि उतना हम हम न जानै छी हम कहाँ जाने छी बोला छी आधार कार्ड हाँ हमरा आधार कार्ड आबेल
तऽ हम बात करै छै
ओ कहलू ह्म कोनो मनी कोन छै
हाँ मनीष छै
व हमरा फोन करै छै बोलै छै कि अहाँके आधार कार्ड आयल छै
हाँ आधार कार्ड आयल छै
ब तऽ ओ देखू की होइ छै की
डाक बाबू ने छै ओकरे बेटा छै
ओर बताउ ने आहाॅं के तबियत मम्मी पिताजी कैसन छै
सब नीक छै सबके तबियत नीक छै अपने के माता पिता नीक छै
की हो
की करै छै
हँ तऽडे खा छै
कहाँ से जालेबी अबै छै
पिताजी लर छै
जलेबी
ह्म
हाँ गाछ परखि नहि
नहि तऽ जलेबी मिठाई
जलेबी मिठाई जलेबी फेर ओ बनबै छै
हूम हूम हमरा पच पजारुपेरन रहै छै
अच्छा पेड़ रहले छै
हूम
आब कहाँ हो गेल छै
बात बारल दिन के बाद छै
बारह दिन के बाद छै
ह्म हम याँ थोड़े रहत रहै छी तऽ हमरा पता रहै
हाँ रउआ इहाँ त नहिय रहै छी
बड़ा बड़ रहै छै एगो बैर के पेड़ रहै छै एगो जलेबी के पेड़ रहै छै
हाँ बैरबा तऽ आम खायने ही छी घरबि के पीछा भेल छै
ह्म ह्म आबके बगलेमे जलेबीया के रहल अछि
बगलेमे छै
ह्म
हम तऽ ना देख ले छी
ह जी
हममे हम देखले छियै ओ देखले छियै आ ओ नहि रहै छै भरुआ के गछिया हाँ बरवा खा लै छै तऽ ओ देख लै छै
हाँ कसै छै देखलेले छी
हम वहाँ जाइ छी तूरे चोड़ाबे
ओ
ह सब लैके सब जा चुराइ चोरा के खैय छै
ह्म
अपने न रहै छै तऽ चुरा चुरा खाय छै
ह्म
की कहै छै
अर्चमकता ए समझिक छै
हँ सब नीके छै अपनेके सब नीक छै
गे एगो हमर दोस्तके मोबाइल भुला गेल रहै छै
कहिया भुला गेल छै
कैल
कैसे भोला आ गेल छै
गय नदी पिहना छूट छैट गेल
ह त मीन न मिल छै
न
न मिलिल छै
ना
केकर मोबाइल भुला
ऐ अपने ज न बतिया छै हमनि जरे एगो ना रहै छै रऋतुआ
हँ ऋतुआ
ओकर
ओका मोबाइल कहाँ भोगा द छै
बोल छै न देपद गर रह छै त नहि गर गिर गर छै
ह जाय द छै कब भुला गेल छै शामके
कालबे तऽ हमरा बताबै छै त
ह कालियो बतेले छै तब तऽ नया खरीद ल छै
न अभी ता खरि दै छै अभी ओ घरे एगो मोबाइल रहै छै ओकरे से काम चलाबैत छै
मोबाइल पैलेस छै
आ आदमी बढ़आ लेबे छै अपने थोड़े ल लेबै छै
नहि पेमेंट आ गेल छैियै ओकर तऽ ओ खरीदियो ले ले छियै
ह पुछ छी तऽ बोले छै ना अभी ना लेबे छै
ह बिना लेलेे छै ले छै ओ तऽ लेबे कर छै
हँ आ चलु अपन बताउ न
अमन त सब नीके छै अपन बताउ अपने की खाय छै का
हुं ब स त ई कथ नहि छै
कथी खाइ छि
ब न जलैबै खाइ छै
हँ जलेबी नीक लगै छै
ना एक दू गो खा लेवै छी ज्याद देन देन प
ह गरम गरम होइ छै कि ठण्डा छै
हँ गरम
गरम छै तऽ मिठ मिठ लगै खूब मीठ लगई थै
हँ
हँ तब तन ठीके छै खा
हँ अच्छा ज्यादा मिर्च न नु खातो
जादा मीट न खाइ छै
ना ज्यादा न नॉनवेज खा के चीनी के बीमारी हो जाए छै
न लैकामे न न चीनी के बीमारी होइ छै संज्ञान होयला पन में होइ छै न कुछो होइ छै
हम बायो पड़ले छै तम हमरा ये पता छै
ओ
हम्म दबा के खाइ छै बादमे न खाइ छै
हम्म
हम्म
चलू तऽ हमहुँ आब खाइ छियै बिना डरे रहले छी की
हँ बिना डरे खाओ
हौरी खाय छै
अब अहाँके बोल देबे कि मतलब की चीज नहि खा सकै छै तब सभ भर पेट वैह खाइ छै
हम्म
आओर बताउ अहाँके तबियत सब कैसन छै
कुछो बजै छै का
हँ ओ केकर दुनु कुकुर छै पानी पियाबै छै न तऽ ओ बजय छै चलू तऽ सभ नीके छै जी ओहिना होइ छै सभ होइ छै